हेलो हेलो
हँ बोलियौ
केमहर गेल
हँ खाना पीना बना लेली
अब खेलियै ने
अभी खेलियै ने गायके घट्ठा बना रहल छी
ओ गायो रखलें छिय ने
आँ
गायो रखले छियै
मम्मीजी के छै ने
ह तऽ मम्मी जी करै छल बाहर मे हयत दूध आधै गाय दूध आर दै छलै ल
हँ गाय दूध दै ने छै तऽ
तऽ सेंटर जाइ छलै क्य घरे मे रहै छी
घरोमे रहै छै सेंटरो जाइ छै
हँ गाय उऊ रहै छै तऽ दूध खाय पी कतेक दिक्कत आ नहि होइ छै अपने
हू
तऽ ढक्का अथिए के ने बनबल छैल मतलब मकइ के ने बने हँ ओ ने मकइके दबा
कई गहूॅंम फेट भी सकै छियै जनेर भी फेंट सकै छियै अहाँ कमन
ह हँ फेटियो क आदमी कत आदम फेटियओके बन छै तब तब मकइएके खाली रहै छै
हमरा आरके ने गहुूँममे फेक घट्ठा बन बर मनीी यर ह
आ मकई के अथी भात खाल छियै कि नहि
हँ लासट टाइममे एक बार खायने
लटाम खा के टेस्ट केेले छी ल हमूँ एके टाइम खा ले छीिय हमरा ज भए गेल छलै ने त अथी ओ सब कहलखिन मकई के भात बहुत ठंडा होय छै मकई के त मम्मी उजला वाला मकई के तरर के बढ़िया से तरा सिझा के हमरा दैत रहले दही मे मिलाक उठालक
हुँ
नमक दहििया डाल कऽ खााय रहै
आओर सब बतबू मम्मी पपापा कपा सब क हाल समाचार ठीक
हँ हँ छै ये अहाँ कें पेमेंट नहि आएल छै न हाँ अहाँके त नहि आयल छलै ने
नहि हमरो पेमेंट अयलै ह दू रुपैआ गेलै हँ तीन सए उनसठि रुपैआ सात दिन बाद कहलकै एतै या चौदह दिन बाद
हँ आ बहिन के आगल छै ने
हँ
बांकी पाँच सए रुपआ बहुत कम रुपआ देल छलै ने
ओकरोसँ कम तऽ हमरा भेलै तीन सए उनसठि रुपैआ भेलैन्ने दू रुपैआन् तीन सए एकसठि रुपैआ हमर
ओहि ने बहुत कम छै जेना कल पे कहल गेल छलखिन एक कॉल पर सए रुपआ रूपा देथिन आ बाद करेय पपर अस्सी रुपया देथिन तऽ ओहन ओन कते से बात कलकै आदमी आ कते तीसगो कल से जोड़लियो सौ रुप पास ही तीसरो कॉल के तीन हजार रूपा हो गेलै आ
हमर अन्ठावन गो कॉल रहेय
नहि अंठावन गो कॉल नहि जे कॉल अहाँ करलिये उ से ने ने मतलब हे अहाँ के तीसगो फॉर्म तीसगो सबमिट भेल छले कीकरो जेकरो फोर्न अहाँ धरलियै ने ओकरो आर गिनती भए ओ मे नहि कौन कौन तीसे गो गिनती भेल सब आदमीकें तीसे गो हँ तैयो तेंतीस को तीसे गो मानियोउ तीसे गो सँ तीन हजार भए जतै लेकिन कितना देलकै तीन सए रुपआ तीन सए उनसठ रुपे बताैयो एहिमे को बात भेलै काह लै कुछु देलकै पैसा कुछ
उऽ तऽ ओतना छै इमास तऽ चौबीसस रुपआ स्किन शट मारिक भेजलक
हँ ओ तऽ कहलथि रह बाइस गो पहिले दू गो बादमे चौबीस गोले दू गो पहिले ब बाद भेल
आ कथी छिकै एगो लड़की तऽ आठ गो बोले आठे गो मिललै पेमेन्ट
बतायो
दूर पैला पहिले छ रूपा बाद म
एतना मेहनत आदमी करते तऽ एतना रुपैया हमरा लग रहलै रहै कि कोइ दिक्कत भैल छलै एहिमे तभी एना पैसा दै छलै कोइ बतातै न कि ऐ पैसा केय लऽ आया या नही आया इतना रुपैया मे क्या होने वाला
हमे इस व्हाट्सप कार्य एप बहुत कम पेमेंट आया यै हँ एकरा मैगी बना क दहु तऽ भुख लागल हइ
फोन धरबै छलिये तऽ रिंगो नइ होइ छलै केलिये वाट्सप सँ अभि
हू
उठेतिन न तऽ एगो कॉल पूरा होइ जेतै
जिनका जिनका पेमेंट आ गेल छै न आब उ आदमी बाते नइ करे ल चाहेय छै
हू हमरो तरबके पेमेन्ट एलै
हँ तैयो हमरा पर कोइ हमरा फोन पर तऽ अऐबे नइ करै रहै छलै फोन लेकिन हँ हमरो हसबेैंड के चार पाँच दिन से सो कर रहले है दू सौ आठ अठारह रुपैया शो कर रहल छै दू सै दलकै दू सौ अठारह सो कर रहल छै बाकी दल कहि हमरा अभि काम छै
ह
लेकिन आरो पैसा दै के चाहिए कम से कम दूओ तीन हजार क देते रहै न
आओर सब बतैयो अहाँ के बौआ ठिक हई आदर्श
उ खेल रहल छै
नओ महिना त सब
ह मञलीदग रीम
ओ बी होइ
हँ मझली दीदी रखने च
कए गो क भइ छियै अहाँ
मौछ भए जाइ छथिन
ओ त फोन नंबर पछि ह मतलब दूगो आओरो कुमार छल त भै गेलल छै बस आगे
सबके शादी भए गेल छै
आ
तऽ फेमिली ज्वइंटे फेमिली मे छै कि अलग अलग छै
ओैसे सब खाना बनै छैेरिया
हँ
आओर सभ बताउ
सब ठीक है फूल गेले दस
हू
पचमे ल नहि पढ़ल छै बेस सात वज तिलव ल ताबा बात आब तऽ बातो खतम भए गेलै आब कते बात करियै बता मुह दुखा जाइ छै बात करे ताले कल की क हसस ओ कल क
कथी
कलेह कोन लड़की के हाथ मे बीस गो कॉल पूरा करबेे छियै
कथी कहै छिकै के सब कुछु नाम रहै लास्ट मे बरसा रहै
आ कुन्दन वर्षा
हँ हँ
तू तऽ आइयो फोटो ढाललस कुछ न हो रहा है
अह पेमेंट खाली हमे ग्रुपमे डालक न तब हम फोन केलियै की खाली पेमेंट नहि आयल छै पेमेंट अटकल छिके कथी कहै छ शो कर रहल बैंक कथी ह हेलो हैेलो
अच्छा हँ कुन्दन वर्षा है एगो ई सीधे वर्षा है अब हुनकर पेमेंट इस्यू छलै ने
हुँ
हुनका हसबेंड के पास फोन रहै छलै कि कुन्दन वर्षा के
मतलब हुनकर समझ मे नै आबै छै की करै छै नहि करै छै हुनकर पत्नी सँ सबकछु करै छथिखन रहै छै तेना
हँ काहेला की एक बार केए रहा कॉल त हम फोन नहि उठेल रहा फेर हम काटि आ दाँत कटै छै बौआ हम कछ कर रहलीठे मरब
घट्ठा बनबै छियै गायके आब घट्ठो भइए गेलै आब आँच बोता कऽ राख दै छी